हेलो ठीक छै अहाँ सुनाउ अहाँ की करै छी बड़ दिन बाद बात भेले हमर सबके
आ हँ सखी तनी आराम तनी आर बिजी छललियै ने ई चलते अहाँ
कििया मे बिजी रहलियै यहाँ एतेक दिन
अ हमर मौसीर बेटी सब आवल रहे ई चलते तनीसा उऊन ह ओह सबके तनि घुमबे फिराबे एने ओने ले के जाय आबे मे तनि बिजी रह छ
तहि हम कहलियए कि बार दिन हो गेल ल हिनकर फोन उऊन न एल त से हम कहलिए जे देखे छियै हमही लगा के की करै छै
हँ नहि नहि ठीक ह मतलब ठ हँ ठीके भहिल की ह तनी अपन अरे फोन अहाँ ही फोन कर लेब आओर बताउ
की आओर सब ठीक छै उएह हम तनि अखन मोन नहि लगै छै गर्मी बहुत पड़ै छै छै ने तो कहाँ आदमी निकल के जेते घूे फिरे तब ने की करे छै छिय यब भी हम थोड़ा कछ नहि तऽ तनि खाने पीने मे जेना तनिका कुछ भेल ते तनिका खजूरे निमकी तखनी बनाक रख दै छियै जे बाल बुतरू उठै छै ने अ हँ तऽ उहे कहै छियै जे तनिके चिड़े भूजा भूजिके धऽ देली तनिका निमकी बना क धे देली तनिका खुर मे बनाक
मैदा वाला खुरमाार ने सखी हँ बड़ी नीक लगै छैना हमरा आरके तो बनाबै छै तऽ हमरा आर माय बना के के सब डि्बे डिबे भेज दे
ऐ तऽर अहाँ अहाँ सुन सुने छी त हम अहाँ के बता दे केहन बढ़िआँ लागत की करब जे मैदा ले लेब ठीक हइ आमेदनि के आ की करब जे मोम जनै छी न मोम डले छै छै आदमी जेना टिकरी हँ टिकरी उकरी मे जेना डले छै ने ह तऽ बस ओनाहिते की करब ने अहाँ मने एत त मैथि चाहे घी कि लेब चाहे जे अहाँके रिफाइंड जे घर मे रहै छै से ले के त डाल देेल आओर डालके ने ओकरा मुट्ठी नहिहन बान्हली ठी बन्ह लल जे खैलीए कटोरोमे तऽ एना एना थैली आँटा तऽ मुट्ठी बनायइ चाही मुठ्ठी बन्हा गेलै तऽ अहाँ समझू क ई अहाँके एकदम नीक आटा होते अब आ हँ तरीका छै आ तब हल्का हल्का पानि छीिटा मार के अहाँ की करियौ जे ओकरा निमनसँ खूब निम्मनस हेतनि क सान लिय ओ सान के आज जेना नीमक नहि काटै छी अहाँ ओ ओनाहि निमकी छै तनिका मोटा मोटा कटतै निमकी तनका पतला प हम सब पटै छै
हँ हँ तू तऽ तो पतला रहै छै
हँ ल ल तऽ पतला नहि कटबै पतला कटबै तऽ हँ जेना मान के चल मोटका रोटी जन जन उन ला हमस नहि बनाबे छी
खासताा रोटी सखी हँ हँ हँ बरसातातर मे खााय खातिर बनाब
हँ ठीक अहाँ कहलियै रोटी के नाम लेलियै ने अह हँ जेना ओनाहिते मोट मोट बेल लेलियै आ फेर उहे काट देलियै चक सेजना निमकी कटै छै ओहि सेप मे काट देलियै हँ चौ कुकुर चौकुर आ जेना खूब घी कड़ाही मे धऽ के करकरा गेल धूम तब एकदम जेना बुझाायल जब धरप केना गैस तननका सिद्धि किीमा कदम
अच्छा ओकरा आर से एकदम अन्दर से
हँ पके जे जेना पक जेतै या जेना सुनहरा त अाँ छ न ल आ निक लेली फेर फेर जेना जे हमसभ की करै छियै जेना चीनी ले के चास तनी अहाँ बनाबै जनैत छी
हँ हँ चशनी बनाबै छियै हम
हँ तऽ चाासनी मे अहाँ कते तार के बनबै छियै
अ रसगुल्ला र सबमे तो दूध तार के बनाबै छियै और ऐसे तो क्रपालाला ई सब मे त तनि दू
हँ नहि त जेना जेना हमस लइ हो न बान्ै छियै मकर सं संक्रान्ति मे दही चूड़ा ह घुड़ के नेबानी ओमे ओमे चशनी के जे तार बनै छै जेत कि त हँ ओनाहिते तार बने चाए
अछा
हँ लेकिन ई गुड़ न रहते ई चीनी
चनीीर
हँ जे ओना छू के हाथ मे सटा के देखबै अहाँ ऽ अहाँके मतलब बुझा जतै हे ने बुझा जेतै अहाँके कि ई की हमरा दा रहल है केहन दिखार रहल है तऽ जितना आओर तनिका ओ हो जेतै जेना मे हमस लाइव बान्है छियै ओनाहिते तार जबह अहाँके बुझायत हाथ मे झूला से
अच्छा
जी अहाँ की करब जे ओकरा के जे छान के धय ले रहली हे मैदा के आ खुरमा जेकरा खुरमा बोलै छै तऽ पोकरा न मुकर खुरमा है हमरा सबके कर य मिी मैथिली उथी मे एने दुकानो उकानो पर मिले छै यहा हलवायो उलवाइयो के जााक कहबे ने जे तनिका खुरमा दिऔ
हँ अच्छा ओके के खुुरमा
हँ खुरमा कहैत छियै तऽ ओकरा की करबै जे ओ चासनीमे जे अहाँ धऽ देबै आ धऽ के तनिका छोलनीसँ उलिट पुलिज देबै बस ओपर चिनिया चढ़ जेतै आ चढ़ हँ हँ आ जेना परत बन गेल ने जेना सूख गेल जेना बुझा गेल ज चीनी ओहिमे लपटा गेल तूक गेल ठणंडा हो ग त जना बड़का बड़का कोन अ स्तर मे जेकरा खााय पी वाला लोग होय छै घर में बहुत सर समांग है तऽ ओ अपन जा बनलक कोने मने टनेे टनेे भर के बनयलखा
हँ तू तऽ हँ ढेर दिन तऽ खराब कोना हो
नहि नहि बिलकुल नहि होइ छै महिनो दू महिनो आ ह ओकरा दूगो चार गो निकाल के न पानी पी सकैत छी छीी केँ धूप से अली कही से सि अऐली तनिका तारास लागल हे दूगो मुममे धइली एक गिलास पानि पी लेली
सह बात छै ई त बहुत बढ़ििया हमरा आरके अहाँ ई बुद्धि दे देलियै अब हम घरे बना लेब
हँ हँ आ आ जने ब एना जा कह जे बड़ मे लगै छै से नहि लगै छै मेहत मेहनत के भी बहुत काम नहि ह तनिका आटा साने मे लगैत छै तनिका मनिका
कष्ट होब छै अच्छा सी अहाँके कार्या केकेट भटाल छै
कहरिया के भेटल छै आ बड़ा नीक कहलहु रहलियै ह दू चार गो टास्क तऽ बढ़ानी बलकै लिम तन कह ओ ओकरा बादमे ने की भेलै कि आवाजे नहि एयलै
अ ई अभी जे पछलीवला टास्क छै आर बात कर कर करै छियै क अहाँ अच्छा अच्छा हँ ओकरा आरमे ने हमतलब हमरा ओहिमे भी बड़ी परेशानी भेल
हँ नहि तऽ करे मे होइ छै लेकिन की द कभी कभी ने आवाजे नहि सुनाइ दै छै सखी अहा उम्हर से बोलु हम एम्हर से बोलु आ बीच मे कुछ नहि बुझाइ छै जे अहाँ की बोललियै हम की बोललियै
सही बात छै एहिह प्रॉब्लम तऽ हमरा आरसँ अथे होइ छै सखी तऽ एहिह चलते तऽ कहाँ उटाासको ठीकसँ नहि भेल हमरा आरसँ तऽ जितना भएल उतना आरके तो आमदनी अ त दिल अ दे देले सि एइेलै ए कारिया लेकिन जे होबय के चाही से न
न लेकिन नहि भेलै तऽ ठीक हइ लेकिन किछियौ कहियौ इहे ने तनिका गड़बड़लै सखी कार्यके काम नहि से पहिले जतेक जतेक उ कार्य हमरा सब के देेले रहे से हम सब बड़ी नीक ढंग से कयले रहहि
हँ ओ आरमे तऽ एकदम कही कोई दिक्कत न छै एकदम सब बहुत बढ़िया से भय
बड़ी नीक नीक काज भेलै आ सब काज मे कोइ दिक्कत भी नहि अलय कहाँ हमस जब करे गेलियै सखी तऽ के एहन बढ़िआँ आराम आराम से सब काम हो गेली चाहे जितना काम कर्य अ देले रहै लेकिन अखनी वाल मे इ हो गेल छै ने जे आवाजे न अबे छै अहाँ बोल
हँ लगे छै कि तने तकनिशियन प्रॉब्लम होइ छै अह चलते तनीशा एकगरा टेकती तनि ध्यान दिए ने तऽ
हँ सही हो जाइते लेकिन कुछ कहू सकी कार्य के काम से जे दुःख पैसा होै जाहिस मन एते प्रफुल्लित हो जाइ छै जे
न छै सखी आ जइया मन तऽ अपनार कोइ कोनो काम हो जाइ छै कनि किुछो खरीदारी हो जाइ छै
ह किछ नहि कहू तऽ हम कहै छियै जे तनिका तऽ दिन दीए सेनदूरके खर्चा निकलि गेलै चूड़िये के निकलि गेलै तऽ के भेलै यहाँ हँ इतनो तऽ मन प्रफुल्लित हो जाइ छै जे दु पैसा हमहू कमाए छी जेना घर मे देख कार नहि
ई एकटा तऽ ई ई नहि एक तर से ने मने गृहणी सबके ने आत्मनिर्भर बने के एगो अ रास्ता देखबे छै हँ
नहि रस्ता बड़ा नीक छै बड़ा निमन लग देखैमे अच्छा लगै छै रास्ता तऽ बढ़िआँ लगै छै उएहे हम कहलियै जे एक बार अहाँसँ बात उत कर करलियए देखलियए तो अ हँ तऽ ठीक हइ फेर बात होतै फेर हम फोन करबै ठीक ठीक ठीक ठीक छै अच्छा अच्छा गोर लगै छै
प्रणाम